हेलो हेलो।
हेलो।
हं क्या हमलोग मैथिली मे बात कर सकते हैं। बोली हं आवाज जा रही है। बोले क्या हमलोग मैथिली में बात कर सकते है।
हां।
तो आपको मैथिली आती है न।
मैथिली नही।
आप थोड़े जोर से बोलेंगे।
बोले नही।
तो हिन्दी मे बातचीत करनी है।
हां।
अ तऽ अम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है तो आप थोड़ा फोन के पास आ जाइए न त। थोड़े अच्छे से आवाज आएंगी।
हेलो।
हं अब आ रही है। आप कहां से बोल रहे हैं।
हम बेगूसराय से बोल रहे है।
ओ हम जमालपुर से बोल रहे है आपका नाम क्या है।
सुष्मिता कुमारी।
अच्छा हमारा नाम अनुप्रिया है और आप क्या करती हैं।
अभी पढ़ाइ करके बैठे हैं।
अच्छा आपको इसके बारे मे कहां से पता चला।
बेगुएसराय से कोई आरती नाम के भेजी थी ये सब नम्बर जुड़ाई थी।
ओ हो। आप फोन को थोड़ा पास रखिए न।